वाह
हमहहुँ सब ठीक छी आओर की हय छै
इहा बैसल छी गर्मी मे लाइट कटल छै
नहि एम्हर तऽ लाइट त खाना बनि गेल
सब्जी बनले इमहर मछली छै कोनो चीज
अच्छा हूं तऽ सभ माछ खाइत छथि
नहि मां नहि खाय छथिन पप्पा एखन अथी कोन दिन नवरात्रा चलै छै तऽ एखन पप्पो नहि खाय छै बाबा नहि खाय छथिन हम दूए आदमी खाय छी
हू
ताय दुआरे से ओमरो बनेै छै एमरो दुरंग के बनै छै
माछ मे माटिको बर भए जाय छै
ओ दिननक ब भैतै माछ बनाउ ते अमहर सब्जी बनाउ रोटी बनाउ रोटी बनाउ चावल बनाउ
ह बडड भए जाइ छै ओ प्याज सब करो ई करो तऽ मछा ए नहिइयो चूल्हा पर बनबै छियै कि गैस पर
नहि मछली चुल्हे पर बनबै छियै
तहन तऽ आओर भए जाइ छै, फायदा
हँ, ओकर निकहा पोति।
हू, मधुबनीसँ खाइ छै लोक ने आब खायमे ओते नीको ने लागे छै केरते।
नहि आ करिते करिते एक स दू पीस खेबै
हू, हू
से होइत रहै छी। आओर नहि फोन लागल ओकर?
कक्कर, हँ कहल्के किछु मतलब छोड़ि देलऽ रूम लए लेबै हम कहलिए ठीक छै। तहन
ह, तऽ आहा दिन हमरा कहली छोर
तहन तऽ पाँच आदमी रहबै तऽ अपन आगाँमे कऽ ऑटो लए अथि लए तऽ बैसैए पड़तै ककरो सभके
हू हू। बैसते अपन तऽ बर लेलकै ओ बाहर लेलकै ने तऽ बैसेतै
हँ, तऽ कहलकै रानी बैस जेतै ओते कहल्के से, ठीक छै अपन बैसते हँ
काली मन्दिर गेल छियै कि मधुबनी?
कहाँ नहि गेल छै।
आइ भाभी गेलियै एते सुन्दर मन्दिर जे रहे मधुबनीमें
हूँ, कतय पड़ै छै से?
स्टेशन लंग कलेशस
चलब अपनो सहियो मे हमहुँ देख लेब
आ ओत एते सुन्दर मार्केट लगेय एते नीक मार्केट हम लगे छल मन्दिर लेने रहियै। सभ किछ लहगा साड़ी बतन
हू बहुत अन्दर मे छै। ई हमर पहिले जे जाइ छलियै तऽ नेने जाइ छलखिन मे बहुत मतलब भोरके एते खुलल नहि रहे छले हमरो सभके कालीए मन्दिर छले
अन्दर पूरा मार्केट छै, ओकर अन्दर दएके जेबै तहन
ह अन्दरमे छै ज कऽ आ पूरा बड़काट खल छै सामने सामने मन्दिर छै न
आ।
हँ, ई लऽ गेल छलखिन साबेरे जहन चलि जाइ छलियै। तखन न बहुत नीक लगै छै, ओत शान्त माहौल पूरा हमसँ।
ह। हम गेलिए रहियै ने, डॉक्टरके देखाबऽ लेल। एक बेर तऽ देखने रहियै एकर पिछे न छोरले ते दुआरे छै। बहुत दिन तबियत खराब हो गेल त गेलै तऽ पीछेमे सीधे छलै त कहली अयबै कहियो ने देखयबै, अगला बेर तखन त
लइत एले नहि
कहाँ एलियै गर्मी तऽ मेघ लागल
बाप रे तते बौआ हमर आब उकट्ठी भए गेले हन। माँ पूजा करै छलै। अथिमे जे खिड़की छोड़ल छै बरंडामे दू किलो वाला स्प्रे वाला बोतल फेकलके ओकरा देहे पर
अच नहि से तऽ हमर बुची तीन चारि दिनसे की भ गेलै पाँच दिनस तते काने छै आब कहलियै
इहो काने छै ये हमरो बौआ कनै छै इ प्रैक्टिकल दऽ क एलौ हन तहिया से इहो रातो के नहि सुते छै आ बड़ नाटक करै छै इहो तहिना करे छै ने दिन के सुते छै ने रातझंथंथंके कें केैं कें कें के ने होए छै
पहिले खल तऽ मोबाइल देख
की
कानत तते कानत हरेक बात पर कानत त
हू
धप मारि दै छी अखन चारि पाचसँ दिन सँ तऽ कहलिय निहुच ल दू दिनसँ खेनाय नहि खेलकै काल्हि रातिमे खेलखै आय भोरमे खेलकै कराबै छै